हेलो हेलो
हेलो
अंकिता बोलैछियै
हाँ हमियै बोलैछियै
आओर सब बतैयो खाना पीना होइ गेल
हाँ खाना पीना होइ गेलैए
कि खेलिए अपने
खेलिए तरकारीआ रोटी
तरकारी खेलिए अहाँ अभी की करै छियै
अभी एक्सरसाइज करै रहिये र हा
एक्सरसाइज करै रहिया रे हा अहाँ कहाँ कहाँ घुमल छियै
हमें उँ हमें घुमल हइ हे आर तरपास गेलिए घुमैय ला दोस्ततनियाँ के साथ मे हेलो
हमरा के नै बोललिए हमहूँ जेतीयै न
आवाज नै आबै छै
हम हमारा आर के नै बोललिए वाटर पार्क जाइ ला हमहूँ जेतियै न अहाँ -
ए- अ हूँ
हँ कॉलेज के लोकिन के साथ
हाँ -अ कॉलेज के लोकिन के साथ
हँ वाटरपार्क मे केतना इंजॉय केलिए
बहुत ज्यादा इंजॉय केलिए वहाँपर तुहों जेतहो न तोरो अच्छा लगथऽ र हा
ओ हम्मी हम हम्मी भी जेतियै त हमरो अच्छा लग-
हाँ बहुत सुन्दर जगह बहुत बढ़ियाँ जगह रहै बै-
ओ अहाँ ओ- आओर कोन कोन लोग गेल रहथिन दोस्ते सब गेल छलथिन या आओर सब आओर कहीं गेल छियै अपने
हाँ आओर गेलि गेल छियै
ओ अप-अपना इधर जे चंडीका स्थान छियै मुंगेर मे वहाँ गेल रहियै
हाँ हाँ ओहें
कभी आबू ने हम भी घुमैय छियै
हाँ तोंहूँ त गेलो र हा
यही त हम बोल रहलीयै कि अहाँ भी आबू न त एक साथ आ- अं अपना दोनों लोग घुमय क चैल अएबै
हां ठीक छिकऽ ऐबऽ तोहर खाना खालेलख लेलू
हँ हमें त खाना खायलेलिय हम रोटी रोटी सब्जी खेलियै रोटी तरकारी खेलिऐ
रोटी तरकारी सेम टू सेम खाना
हाँ वही खेलियै अहाँ भी वह खेलियै की
खा एलिए रेऽ
हूँ
एयतै खैलों
हमके खाना खायलै नहि बोलेलिए
हां हम-मम थोड़ा सा जल्दी खा लेलिए
हूँ
हाँ
चलियोक ने अहाँ भी रहबै आओर दो चार लोक किन के ला लेबै
हाँ हाँ चलियौ के वाटर पार्क नै वाटर पार्क वाटर पार्क त गेबे न केलियै दोसर जगह हाँ पटना चलियै पटना चलिए
हाँ देखबै आओर कहाँ कहाँ घूमल छियै अप- ने
हम चं मुंगेर घूमल छियै राजगीर घूमल छियै तेघरा घूमल छियै बहुत जगह घूमल छियै
चलियोक एक बार हमरा हमरालोकिन से साथ घूम- चैल एबै अहाँ भी जैबै आर दू - चारि लोकिन कै आओर ले लेब -बै अपना इधर घूम के चैल ऐबै चैल ऐबै दो चारि लोकिन
हाँ ठीके हिकख चलिए घुमेला अपन फैमिलयो के हम ले ले बैय
हाँ वहाँ पर जाइ के खूब पार्क मे मस्ती करबै इंजॉय करबै
बहुते नहाबै सोनैबै बहुत मजा आबै छैय वीडियो बनाय बनाय के सोशल मीडिया पर लगैबै
ओ आ अरो फल उल मे अभी कोनचीज कोनचीज के सिजन छैय कोनची खेलियै अहाँ अपने
फल मे
हाँ फल अर मे जैसे जे की होइ छैय ने आम होइ छैय अमरुद होइ छैय, केला होइ छैय
हाँ हम्मे हम्मे लुचबी खेलियै आम खेलियै, केला खेलियै हाँ
ह चलियोक ने एक दिन बजा- बाजारमे भी अं अपना लोक जा-
हँ चलियोक ने शॉपिंग अर करि लेबै
क
घरमे सब ठीक छ ने
हँ हँ हमरा इधर तऽ सभ ठीके छिकै अपने बताउ उहाँ अप- आओर सबके ठीक छिकै कि नहि आबू ने एक दिन घुमि कऽ चलि अयबै अपना लोग भी
हँ ठीक बा
अपन घुमि लेबै
ठीक ठीक बा
अपने कितना दिन पर नहि एलियै हन
हँ अभी अभी कितना दिन अपना आइ रहलियो तोरा यहाँ
वही ने बोलै छियै अहाँ एब-
हँ ठीक है ठीक है कल चलेगे घूमने ठीक
हाँ जाएंगे
हँ
आओर बतइयौ आओर की हाल समाचार छिकै अपनेके
आओर हमर हाँ हमर तऽ हाल समाचार ठीके छैय आओर दू चारि मतलब मम्मी पप्पा क हाल चाल ठीके हिकेन
सभ मम्मी पप्पासभ खाना खा लेलकै
खा लेलकै अ
हमहूँ हमहहुूँ तऽ खाइए लेलियै हन अहाँ भी खाइए लेलियै आब अब की करल जाय कहीं अं - घुमैके प्लैन बनायल जाऽ या घुमि ते लेबे केले छियै अहाँ भी घुमैल छियै वाटर पार्क हम भी वाटर पार्क छियै एक जगह ऐसन जगह जाइके छै जहाँ भी धार्मिक अपना आर जैसे अपना लोकिन के हँ भगवानजी होइ छथिन ओना जाके घुमि लेल करबै
हँ एक जगह पटना मे गुरुद्वार है ने वहाँ पर जेबै घूमेल चल थल नहि क
हाँ आज ठीक छै हमहूँ जायब अहाँ भी दू चारि गो लोक लोकिन के लए लेबै जैसे की जो होइ जैसन वाटर पार्क मे दोस्त ले गेल रहियै ना हँ -हाँ आब अहाँ आबू उसके बाद हमलोग भी इधर से हँ ज-जबै
हँ चलियै चलथनीक ने बहुत बहुत मजा एयत बहुत बढ़ियाँ लगतऽ
ओ आबू आब अपने उसके बाद सभ चलि जेबै मिलयै ला
अपन दोस्तर हर के साथ चलिह
हँ चल-हँ जैबै जब बोलै छी छियै तऽ चलि जेबै हमँहूँ ऐसे हमरो घूमैके मोन करै रहियै हमहुूँ घुमि लतियै रह
करै हैक
हँ त पढ़ै अभी पढ़ै कहाँ छ कि-अह अहाँ कोन कोन क्लास जाइ छियै अहाँ
हमे जा- छियै जी के जी आर के क्लास जाइ छियै लेकिन वहाँ पर सरजी अच्छा नहि पढ़बै छथिन
उँ कोन कोचिंग जाइ छियै अपने हमरो बताउ ने हमहूँ जायब वहाँ पे
अं ऐसा कोचिंग
ओ काए बजे जाइ छियै
साढ़े दस बजे से साढ़े बारह बजे तक जैबऽ एक जून से नाया बैच स्टार्ट होतै
हँ टाइम निकाल कऽ तऽ जयबै जाइ जाइए ने पड़तै हँ पढ़ाइ उढ़ाइ हाँ करै छिकै आगे तऽ फिर
पता हइ क टाइम हमरा मिलबे नहि करै छै फुरसते नहि रहै छै घर घरमे
देखियौ ने आओर कोनो कोचिंग नहि छिकै
हँ देखै छिय ट्राई करि करि केऽ
आओर देख-
मम्मी पापा खाना खेल खानिक
हाँ खाइ लेलकै हन मम्मी पापा खाना
हाँ आर तोहर छोटकी बहिन की कैर रहलऽ
सब खाना खाइके सुतल छै
हूँ हँ हम भी एलिएऽ सूतैयला
ओं
ठीक हइ कन हाँ
अच्छा हा अहाँ अभी सूतयौ क कहलों हमलोग आ-अपना आर के प्लान बनै छिकै
हाँ हाँ चल- चलतऽ नहि घूमन के लिए
अहाँ भी लेलियौ - चारि लोकिन के जैसे अहाँ अभी बोललिए रहे न
चलथनिक ठीक छी प्रसादी आर कहिया करबो
अभी उ सब के बारे मे नै सोचलिए अभी त सोचलिए हन अपन जे हँ की कुछ करबै आगे अकोर बाद देखल जाए अभी त इ सब के मैटर मे सोचने भी नहि छियै
ओ नहि सोचने ही को
नै अहाँ कहिया करबै मम्मी बोलत मम्मी
न मम्मी नै खोजे छथनिके हमर मम्मी कहै छै पहले पढ़ाई उसके बाद शादी
तब जहाँ अपनेक मम्मी ऐना बोलेछिकै त हमर मम्मी केना कैर दियै
हाँ तोरो मम्मी नै करतऽ अपना दुनू एके - -साथ शादी करबैय ह
अभी अभी बताउ मम्मी अभी जब हमर बोलै छथिन बोलै छथिन की नै हमर बाबु पढ़तै हमर बेटा पढ़- तै त अभी फिर इ सब लाइन मे नै जाय
हाँ इसलिए तो लेकिन आज काल के देखैय - -छियै बच्चे मे - शादी कैर दैय नहि छै हूँ
की बोलयै अहाँ अपना लोक जैसे हाँ इस समय मे छियै त अभी अपना लोक पढ़ाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छै
ह-आ अपना लोक कियाकि कियाकि लड़की के पढ़ै ले इंडिपेंडेंट बननाय महा जरूरी रहै ही कै न
त अपने जनबै करै छियै त फिर हमरा सँ इ बात की पूछै छियै अहाँ गलत
ऐस ऐसे ही हम आप से पूछ छा
हाँ गलत बात हा ऐसा न पूछ ऐसे नै पूछियौ अपने
दी तु इधर सुने न हम आप
हूँ